ह दीदी स ग कर लगलियै दीदियो के करबा देलियी य हम तोरहसँ बात करै छियौ न हम तोरा फोन केलियौ तऽ तोरो एकटा कॉल पूरा भऽ जेत आ तू हमर से एकेटा फोन केली तऽ तोरो दूटा कॉल पूरा हो मतलब दुनूके फायदा छै जतेक हमरा ह
एको रुपैआ एखन तक अथी नहि देखलियै
अखन थोड़ी हतौ स्टार्टिंग जे तीन दिन बाद देख छ
बड बेवकूफ बुझै छै स
ह
तोहर तीन दिन भेलल कि नह
ह नहि आइ स्टार्टे भेल त
अच्छा ताहि दुआरे तू हमरा खोलबेली ह
हँ तोरो काइल स्टारट भ जेत ते तोरा हम फोन केलिय तू एन हमरा फोन लगेबही तोरा नहि लगतौ ऑप्शने नहि आयल हेत
हूँ भ
ओर कहियो छोटियो के करा दहि न
ओ कगाज वगाब करते गे चुप रह
हं चारेटाफोन करबाक छै कॉल थोड़ेसँ बात कल तऽ चा हँ तोरा ल ई एप छौ ने जे ल ए
रहा दिहि न ओकरा। मरि दाही।
ओर कही? हू चोट लगलियौ भऽ गेलियौ। माँ संघे, हरबड़ा के जाइ छलै खेच प
ओर कहियो?
ओर सभ ठीक छै। माँ कतह छै?
हाइए।
हू दही।
लऊ माते। ल। हेलो।
गोर लगे छै।
त जा भ तऽ भय पड़ ने
बोल्हि त माय की भेलै अथी छलै ने दीदी सऽ बात भेल चलऊ।
कहाँ भेल है गप।
हू। हँ, तऽ कतेक तंग करे छै ने पार छै। दुनू तंग केने छै।
हँ, हँ।
पिया पर्थ
ठीक छै।
कहै छलै, कहै छलै की। बहन देखी हमर हाल, हम कहलीये कोनो बात नहि एनाए होइत छै।
तऽ करी ओ ह।
झा जी आइ अथि तऽ अबै जाइ छलखिन हे गा गाजियाबादमे। मतलब ट्रेन बतेलखिन ओसभ ट्रेन देहान कनि कतऽ पकड़ै छथिन। पकड़लखिन ओत ह नै ट्रेन खुजे वला रहै छौ, त जाय लगले तऽ महिला बोगीमे चलि एखिन। इस्पीड रहै ट्रेन। चलके महिला बोगीमे गाजियाबादमे उतरि देलक है ने पच्चीस सौ रुपया। फाइनल लेल कऽ देर बजे ऑफिस पहुँचलखिन हेँ। झा जी।
एतने तऽ सेहेते ओहोमे जोड़ऽ पड़तै, से है, देखै छियै हँ।
नहि अथि। नहि, पर्ची काटि कऽ देलकनि, नहि किछु देलकनि। फाइन लऽ लेलकै, पच्चीस सए।
सऽ बुझी, रुकू। हु कतऽ जोड़ पड़तै से देखब तऽ पखन ने। ओ कुड़के पकड़ ने पक। हँ।
कथी जोड़ी?
ओहि बड़ी माँ देलखिन खोल सिबय लऽ, जोर जार छै, कनि बेसी। और माथामे वएह घोर लगैत रहे छै, माथा
ह बड छै से जोरदा
ह
सर दर साड़ी रहैत छै से न
अ
नै छ भऽ जेतैय जोड़ देबय तऽ हाँ भऽ जेत तुहि क
नह कि कही बौआद त
नहि उएह कहलियै खाय पिबै लए तऽ नहिे कोनो अथी रहत
नह
केना कनिजोर भी ग एना नपने छलियै ए नपने छलिय क अपने भागल क हमरो अपनम
बहु हम सुकोत
देखही की हम एहि दुआरे कहै छियै बादमे उाड़ा तुघड़ उघाड़े पुघारै ती पड़तै तै टोकि दै छियै त
जे कहबाक छै बाद में कहियै एहि पर नहि कहि
अ
हूँ
बौ अहाँ कहलियै खाय पीबै लए तऽ नहिए कोनो किछु हेतै अभा हा सेहा से कहलियै कोन चीज लऽ तऽ नहि किछ खाय पीबैकेनी अभाव गप कऽलिह ओहो सब अप अऽ कनीज क
नै ओ नहि ओक नहि कहे छै किछ
ह कममे के लीहे है कम्मे कम्मे क
ब गेलल दौड़ल सी एम मला फोटो छै ने सबटा हमा बच्चा वाला से एकटा लैए कऽ गेलै माँ के लऽ देखबै ल ढलकान नै छौ ऐसा पर तराक बजडा आ खइश परल
आ हाँ चोट लागलो बच्चा क
त चोट लगलै फेर बुढ़िया तऽ अङ्गना आबि गेल छलै छत परर गेल छलै गहुम चमटै ल तऽ फेर गे छिने छत पर सँ आंगन एलखिन हे ओ हाथ पैर धोय लए गेलखि
हं
तब कर गेलै तड़ाक ओजा खसि पड़ल तऽ हँ क उठा क
मुभ तुभ नै छ
कीबल सीटट गे आ हेलो हाँ कहिआ आराम से चलबले मशी
सएह कहैत छै आ जखन बैसतौ तहन ए कहिए लेतह
नै एकदम आराम स बेसी तेलो नहि देय जे ढीला महिना में एक बेर तेल देल तऽ ढीला भऽ जैतो मशी ब्लाउज सब सिआइन सिखल कै की ने से कुर्त
धू किछो नहि करैत छै एखन ड्रॉइंग पर जोश मारने रहैत छै हरद
हू
कहलियै जे एकरा ति राखियो दीदे पूछििये जे ब्लाउजो टा सिखा देतू ने तऽ बड्ड हेतू
अपनो समान तोहरो ब्लाउज कोनो खोलि कऽ पूरना सीख सकैय
राखी जी हमरा सीखे य तू कथी छिय आ राखीदी कथि छियै अमबानी आ र तू कथथि छिय
नै माँ अपना सँ सीख सकैए
सुततेय तहन न
अथी सब पर देखबे छै यूट्यू
से तऽ ओहिना कऽ कऽ तऽ प्लाजो सीलकै देख क
हाँ तऽ उएह स
ओ सी भ लेतै अपने लेकिन ध्यान जान द सिखतै नै सिबय लगतै ना तऽ भऽ जेत
आवाज पड़ै छै आ बेस छी नेम
अहिना छै आवाज बेसी करै छै सुत
फोन पर बुझाइ छ
करे कहै छै करै छै कन
तऽ बेसी जोर सँ नहि चलबी आबज ते करै छौ आँ आस्ते आस्ते चल
आराम आराम से कै छी छलल कथ
मशीन छै स
अ
मशीन छै से घर में से बुझल के भा नहि पूछो नह पुछलिय नहि तऽ आबि जेतै कते फिटिंग कऽ दिय
ए बे करथि तऽ ओ फिटंग फाटंग बला नहि करत
नहि पूरना कपड़ा बेसी न दि एमे न तऽथी होै छ पुरना कपड़ा में डस्ट रहै छै ने आ पहिरल रहै छै न तेल कूर लगाऽ सबटा डस्ट रहे छै ने पूरा मशीन में बैसि जाई छ जदा पूर्ना कपड़ा यूज न करी अ जायदाा मोटा जे छै अपन नॉर्मली सिलइ जे करै छै साया सिल क हम दस पन्द्रह दिन लबिते नहि छी तऽ सिखा देत बिलौज साय नै ओहन
बौआ के कन्नी मुभ तुभ लगा दिय जतऽ चोट लगले ततह वए चोट फेर नि जाइ छै तऽ बादमे अथी होइ छ
ह पूरा देहे मे रागतै तरागे और फेर की कहै छै फेर गेलै बुढ़ियाँ लग घुर क तऽ फेर गिल्लीमे चोट लगलै कपारेमे फेर क्ल
अस्थिर से चलै नहि ने छै दौड़
नै अखन ओकर पैर एकदम उठल जेका छै तरव उठि छैठ ताहि पर चले छ पंजाब परर चले
ओ
अनन्यायका एना छूटकु चल छै पंजाब प पेर लगालक आ बौआ अपन जमीन पर पैर नहि ने अथी रोपै छै ओत एखन नवका पएर छै कोन दिन पएरेके भना भेलैए दुर्गा पूजाम कनि मनि छठिमे धुरधा चढ़ऽ लगल
आओर सब ठीक न
हूँ ठीक छ
बौ आस सत होल
एक दू मिनट रुकि जा तैके बाद कऽ लेबै हम।
हूँ। ठीक तऽ होइ छै, छोड़ै छै, धाबा नहि होइ छै।
छोड़ै छै, धागा से
नहि नहि छोड़ै छै, लागैत छलै, छोड़ल छोड़ल जे।
नट तट नहि ने कोनो अथीकेल के सुकूती मशीनके
कथी।
ओ जे ढीला जाहिमे धागा लागै छै, ओसभ।
कथी करतै टाइट करै छलै।
बेसी टाइटो नै कर
नहि बेसी टाइट, बेसी टाइट नहि ओना मशीनवला सुइयवला नटक करिहे।
सुइया नहि, माँ सुइया नहि चकरी जे कने छै, धागा लागैत छै, एहिहिमे। एना कऽ लोक फँसबै छै, आ फेर ओ अथीमे बड़का होल जेकाँ। ऊपर-नीचाँ होइ छै, ताहिमे डऽ छै, छऽ छै, फेर सुइयामे डऽ छै, छऽ छै, चकीमे जे छै, ओ छै। उक्र छूछ कर लै त ओ ओना।